और राधे-राधे। आवाज आबि रहल अछि।
कोन।
हेलो।
को ध्यान ही देला। देखओर राधे-राधे। अहां बजैत।
राधे राधे। हँ तऽ कथी पर अपना सब। चर्चा करबै आइ जे छै जे। अहाँ जे बनेबै चंपारण वला मटन तऽ ताहि लेल अहाँके। चाही एक किलो मटन। हँ, आ तकर बाद त तदनुसार मस्सला चाही। आ तकर बाद जे छै से सभ। किछ के पहिले मिक्स कऽ के आ ओकरा जे छै से एकटा बर्। तन में राखि देबाक छै। एहिमें प्याज, लहसुन, आदि, आदि जे भी छै सभटा दऽ कऽ। आ बढ़िआँ से तेल संगे मिक्स कऽ के रइख देबै आ तकर बाद जे। छै से ओकरा कनी देर हूअऽ देबइ मेरिनेट। तऽ ओकरा कहै छै तऽ मैरिनेट हुअ देबै। फेर अहाँ एकटा लोहिआ लेबै, ओहिमें अहाँ जे। छै से तेल देबै हल्का, ओमें जीरा देबै। कनी। आ तकर बाद ओकरा, कनि जीराकेँ भुना देबै गरम हुअ देबै तेलके। हँ तकर बाद जे छै से, ओ मैरिनेट कयल जे सामान रहतै।
हम अपन मोनसँ बरबराइत रहिय।
मांस जे छै ओकरा ओहिमें। के आ तकर बाद एकदम धीमा आँच पर पकेनाइ छै। तकर बाद ओयमें। दऽ रहल छियै अहाँ, हल्का-हल्का चला रहल छियै। आ एहि संगे जे छै से। ई मांस संगे जे छै। से अपना दिस भातना खाइ छै, रोटियो खाइ छै। लेकिन अहाँ अगर लिट्टी संगे खेबै। तऽ बहुत आनन्द आबै छैइ।
हँ बहुत पूरी क बतै य।
तऽ तकर बाद जे छै, धीमा-धीमा आँच पर पक। बैइत रहबै, करीब अहाँके पकेबाक। य कते, एक घण्टा लागत। बुझि गेलियै, एक घण्टा लागत अहाँके ई पकैमें। तकर बाद जे छै, से अहाँ की करबै एकरा। जहन प्रिपेयर भऽ जइतै पूरा तैयार भऽ। तकर बाद अहाँ एहि सामान के उतैरि के नीचा में। ठण्ढाए देबै, कनि ठण्ढायल रहै छै तऽ बेहतर रहै छै। हल्का घी दऽ के एकरा छौंक देबै, आ लिट्टी सङ्गे जे छै।
कर।
लिट्टी संगे जे छै से, एकरा ग्रहण करबै तऽ की। आनंद एते बुझ गेलियै, ई तऽ अहाँ के छल विशेष रे। सेपि ओझका जे।
ह हँ। ह आ कह ओ बहुत बढ़िआ, राजनीति के की प्रोसेस छै।
हँ, लिट्टी बनबैके प्रोसेस सेहो अपनासभ डिस्कस। हँ, अपना सब लिट्टी बनबै के प्रोसेस सेहो डिस्कस क। कह छै, लिट्टी मुख्यतः दू तरहसँ बनैत छै एकटा तऽ रहैत छै जे। अहाँके सेक के बनायल जाइ छै, आ दोसर बनायल जाइ छै छानिके। सेकुआ लिट्टी जे छै, ओ अहाँ आटाकेँ बना सकै छी। बढ़िया बने छै, मने गहुंम के आटा के आ छाने वाला जे लिट्टी छै ओ आटा। टो के बना सकैत छी, आ मैदो के बना सकैत छी। सेकुआ लिट्टी जे छै एकरा पहिले। सेकुआ लिट्टी बढ़िआँ भेलै, जे अहाँ इ तऽ मानि लिय। खैर, मटन वला बात अहाँ कहलियै, लेकिन अहाँ अगर एकरा चटनीयो सङ्गे खेबै। हँ, टमाटर। चटनी संगे खाउ, चाहे बैगन के चटनी संगे खाउ, बैगन में आलू बैगन। न, धनियां पत्ता, हँ ई सब द मिक्स क। बढ़ियाँ से चटनी बनबियौ तऽ इहो जे से छै जबरदस्त होय छै, लट्टी बनबैक। प्रोसेस छै। जे एकटा बरतन लिअ, ओहि में सत्तू दियौ। मंगरैल हल्का दियौ, हल्का जमाइन दियौ, नमक। दियौ, नेबो दऽके आ। बहुत कम पानि द के, बहुत कम, मने सूखा-सूखा बनेनाइ छै ई। मिश्रण के, एकरा अहाँ जे छै से की करबै सत्तू। बढ़ियाँ से मेस करबै, अहिमें अहाँ कनी-मनी मस्सलो मिला सकै छी। मस्सला के रूप में अहाँ जे छै से, हँ मस्सला मतलब। नून हरैद, नून तऽ दए देलियै, हरैद नहि पड़ै छै एहिमें, नून पड़लै हे। चाट मस्सला दऽ सकै छियै, अगर अहाँ अथि रूप। मने कनि स्वाद बेहतर बनबय चाहै छीयै तऽ हँ हँ। हँ नेबो देले रहै छै, एहिमे। एहिमे अहाँ, एहिमें अहाँ छै जे अदरक आ धनियाँ। आ लहसुन सेहो कुटि क मिला सकैत छी ओहो। ठीक रहै छै, कतहु-कतहु अहाँ देखबै जे प्याज।
हँ।
हँ हँ कहियौ ने।
तऽ फेर बीमार जिनका अदरक नइ खैय के छै जिनका। अदरक नइ देल गेल रहे।
हँ तऽ नहि दियौ, अदरक नहि दियौ, लहसुन नहि दियौ, प्याज नहि दियौ, कोनो दिक्कत नहि छै जे ईसभ चीज नहि। खाइ छै से नहि देते, मने मिश्रण बनबे ल हम कहलहुँ जे। अलग-अलग अहाँ अगर एहिमें स्वाद बना सकै छी ताहि ले। त कहैके अर्थ इ छै, जे अहाँ ई एहिमे फेर अहाँ ईसभ सब। एकरा मिलााक, बढ़िआं से एकर ई मिश्रण तैयार कऽ लियौ। कनि खाय मने एहिमे भरे से पहिले, ए इ आटा मे भरे से पहिले हल्का स्वाद सेहो लऽ सकै छी, कनि फाइक के स्वाद
उत्तम भैया छथिन। ई तऽ, ई तऽ लिट्टी मे अंडो घुसा देेइ छथिन, अंडा त क
एह नहि, नहि, नहि नहि, नहि, अण्डा नहि, अणडा नहि, लि लिट्टी मे अंडा नहि, लिट्टी संगे अंडा खा लिट्टी मे अंडा नहि दऽ सकैत छीयै, तऽ अहाँके ई जे छैय, तेकर बाद एकरा अहाँ की करबै, एकरा राखी दियो अहाँ। अलग से इ तैयार भऽ गेले क सत्तू वला मिश्रण, आब अहाँ चेलब जेमे अहाँ बनेबै, मने आ आटा मे बनबियौ, चाहे मैदा मे बनबियौ, तऽ हम ते प्रेफर करब जे मैदा जे छै, से कनि स्वास्थ्य लेल अहितकरो छै। अहाँ आटा मे बनाउ, ते आटा के अहाँ खूब बढ़िया से गुथियौ, पाइन द के खूब जे अपना सब करै छियै मरदन, हाँ जेना रोटी बनबैले। ने सुज्जी ने दियौ, आटाकेँ बनाउ, बेहतर रहत आ जी ने द सके छिये, मैदा के बना सकै छी, मैदा बढ़ि
नै ते मैदा ने मैदा, मैदा ते हानिकारक होय छै ने हाँ।
हाँ मैदा बढ़ियाँ चीज ने छै, सुज्जी अहाँ अथी आटा दऽ केऽ जे, आटाके की करबै जे
आटा कथी के गेहूँ के, बाजरा के, जौ के, कथी के?
गहुँमके आटा दऽ सकै छीयै, गहुमके आटा बढ़ियाँ रहै छै, इ कनि पकड़ै छै। या एना त, बनबै ले औरो चीज के लोक बना सकैया, अहाँ मड़ुआ के आ आटा द सके छियै, मकय के आटा द सके छियै, मकयो के आटा काज करत ओइ मे। हाँ, लेकिन चौउर के आटा सेहो दऽ सकै छीयै, लेकिन गहुमक आटामे एमे कनि लस लसापन जे रहै छै ने जे उम्म इ बिखरै ने छै, ते दुआरे पकड़ बढ़ियाँ छै। इ आटाके खूब मुलायम अहाँ सनबै, आ तकर बाद एकरा गोल- गोल बना के, एकर जे लोई होय छै, से बना के ओयके बी च मे, उंगली से रॉन्ड रॉन्ड घुमा के, मने गोल गोल घुमा के, कनि हल्का बी बीच मे जगह बना दियौ, ओयमे इ सत्तू भैर दियौ। ठीक छै, आ सत्तू भैर के एकरा गोल बना दियौ, इ भऽ गेल, अहाँ सत्तू भऽ गेल, आ टा भऽ गेल, आब एकरा बनबै के केना छै ते पर छै, बनबै ले की कर पड़त, एकरा या ते अहाँ अ चूल्हा पर सेकियो, अथी गैसो पर आब लोक सेकलै छै, ए लेल ते बहुत रास चीज आब गे ले। लेकिन सबसे बढ़ियाँ बनै छै, अहाँके गोबर के जे रहै छै, उम्म उम्म गो गोबर गोबर
कर खुशबू बहुत ब
हाँ, हाँ, गायके गोबर, या महीष के ए गोबर जे रहै छै। तय के अहाँ जे छै अथ अथी कऽ के, मने उपला जे बनै छै, मने अपना सब चिपरी, आ गोइठा कहै छियै एकरा ते। चिपरी आ गोइठा के, आएग खूब भू भुक्का क के, एकदम खूब कह- कह आएग जेहेन रहते। ओ भऽ जेतै जेहेन, नै पूरा तगड़ा आएग पहिले एकरा हुअ हुअ दियौ, पहिले आग हुआ दियौ बढ़िया से, कुनो बर्तन मे जेना उम्म तेगाड़ी रहे छै, चाहे अड़िया रहे छै, चाहे मेएट के बर्तन रहै छै, जेकरा अपना सब कहै छियै बोरसी। ठंडी मे बोरसी के उपयोग होय छै, तऽ बोरसी मे अहाँ खूब बढ़ियाँ से इ उम्म गोइठा, चिपड़ी के आएग कऽ लियअ। आ जेहेन ओ आएग पूरा अपन बुझियौ जे, पूरा उम्म उफान पर रहतै। हाइएस्ट पर रहतै, तहन ए पर इ गोल का, गोलका जे अहाँ तैयार केने छियै लिट्टी। ओकरा हल्का -हल्का जते लि ट्टी एक बेर मे ऐट सकै एहिमे, पहिले एकरा ऊपर से दियौ, पहिले बढ़ियां से सेकियो।
ओहिरा चिम चिमटीके जरुरत पड़तै कि हाथेसँ कल देतै?
चिमटा बेहतर रहत, हाथ नहि पाकत, बेहतर चीज छै, चिमटा अगर एछत। और एहिमे करनाइ की छै ने जे एकरा अहाँ एहिके ऊपर से पहिले दैत जाय पहिले तऽ ऊपर से दियौ सेकेतै। आ तकर बाद अन्तमे की करू एकरा लिट्टीके अन्दर जाय दियौ, आ ई आगि जे छै एकरा धीरे- धीरे उठा कऽ ऊपरसँ दियौ। पूरा एकरा झाँपि दियौ, खूब बढ़िआँ से एकरा पकाउ, मने ऊपरका पाट
एकरा लए आसमान वाला जगह सही रहतै, या घर वाला जगह सही रहतै।
सभसे बेस्ट छै खाली जगह पर, ई चीज तऽ अहाँ पिकनिक वला
ओइ सम मे त बारिश होअ लग
तऽ बारिश वला मौसममे, जतऽ सेड छै। ततऽ बनाउ जेना अपना सबके दलान रहै छै, तऽ दलान मे मानि लिअ बना सकै छी। एहिमे कोनो इहो नहि छै, अपैत कू नहि, नहि, एहिसँ आगि नहि लागल, अपैत खोपैतके सेहो डर एहिमे नहि रहैत छै। बुझि गेलियै, तऽ अहाँ एकरा बनाउ, लिट्टी खूब बढ़िआँसँ तैयार करू। आ तकाद लिट्टी सङ्गे कहिे देने छी, पूर्वमे डिस्कस केलहुँ जे अहाँ मांस खाउ चाहे मुर्गा खाउ, चाहे ई सब तऽ भऽ गेलै जे मांसाह करैय से, आ जे मानि लि अहाँ सब एहन शाकाहारी आदमी छै। राधे राधे लोक छै, तऽ ई आदमीसभ अगर एहि सङ्गे अहाँ बैगन मने भाटा, भाटा भऽ गेल, टमाटर, हल्का आलू, एकरा सबके बैगन। हँ, आब याद आयल, बैगन के चटनी बनबै के, बैगन के चटनी जे अहाँके बनेनाइ य, एहिमे अहाँ की करबै, बैगन के। बढ़िआँ बैगन मने जतेक आदमी छी प्रायः ए हँ, हँ, हँ, गोलका बैगन सभसँ बढ़िआँ होइ छै, ई लेल। एकटा गोलका बैगन में, दू आदमी के चटनी बनि जायत। बुझि गेलियै, तऽ अहाँ मानि लिअ पाँच आदमी छियै, या छ आदमी छियै, या आठ आदमी छियै। तऽ चारि टा छ आठ आदमी छियै तऽ चारिटा बैगन लऽ लिअ। चारटा बैगन के अहाँ, चारि फाक मे
अगर छोटका-छोटका बैगन छै तऽ।
छोटको बैगनके बनि सकैत छै तऽ। छोटका बैगन में तऽ मात्राके बात हम कहलहुँ हेँ, बेसी कनि लेबऽ पड़त।
उएह हमहू जानऽ चाहै छी, जेनाकि चारिटामें आठ गोटा कऽ भ जेतैय तऽ छोटा वलामें।
छोटकावलामें जेना मानि लिय ए। छोटका वाला बैगन लेलियै तऽ मैन के चलू जे छोट- छोट बैगन छै तऽ दूटा बैगन में एक आदमी हेतै। तऽ आठ आदमी छियै तऽ सोलह टा लऽ लिय। बारह टा अहाँ कहलियै, कमसँ कम डेढ़िया तऽ लेबये पड़त तखन ई हेतै। जे आलू आ टमाटरके मात्रा अहाँके बढ़बऽ पड़त। बुझि गेलियै तऽ आब तक। हँ आ ई सब चीजके जे छै बैगन। के ई तऽ रहै तहैन। ओ गरम जे अहाँ लिट्टी के करै छलिय। आगि पूरा पकड़ै वाला प्रोसेस छलै, जखन अइ में धधरा होय। तधा। धधरा जेहन होइत रहत हँ, धधरो भऽ जाइत छै। छै गोइठा में, तऽ धधरा वला आगि मे अहाँ जे छै से बैगन। टमाटर आ आलू के दियौ। आलूके तऽ अहाँ ओना लिट्टिओ संगे द सकै छियै, लेकिन एहिइ तीनू सङ्गे अहाँ एकरा पका कऽ अलग। क लिय, चटनी एकर बना लिय, तकर बाद अहाँ एहिे संगे ई त ई त भ गेल। एकरा अहाँ चोखा कहै छै, या अपना सब दिस सन्ना कहै छै। अहि सङ्गे अहाँ। धनियां के चटनियो बना के खा सकै छी, ओहो बहुत बढ़ियां छै धनिया के।